हेलो हँ हेलो की हाल चाल बौआ हम ठीक छियौ तोए ठीक छै हँ हँ ठीक छी पहिने सँ काफी ऐछ ठीक ठाक आर ओर अहाँ उठलहुँ तैयार तैयार भेलहुँ स्नान ध्यान भेलै हा स्नान ध्यान भऽ गेलै आब जाइ छी केना अच्छा अपन पनतीआइ नय कईलो अभी तक नै नै हँ तऽ जाउ कऽ लिअग आइ की आइ की सब बनेलनि दादी माँ आइ दादी माँ आलू के सब्जी बनेलेन यै बाह बढ़िआँ आलूके सब्जी य पराठा बढ़िआं अहाँके तऽ बड पसिन्द ऐछ
हँ बहुत
बहुत दिन के बादो खाय लए भेट रहल हे हँ हँ ओतय जे छलो हेँ
हूँ
महाविद्यालय में तऽ ओतऽ तऽ नहियए ढङ्गके खेनाइ सब भेटै छलै हँ ओतऽ तऽ कड़ा चीड़ व खेनाइ भेटै छले हँ हँ चलू बढ़िआँ अभीन पनपीआइ सब कऽ लिअ आ तकर बाद आइ अहाँके की ऐछ काइल अहाँ कहै छलहुँ हँ जे कतौ कतौ जाइके ऐछ अहाँके ह हँ आइ हमर किछ किछ सखी सहेली सभ ऐछ हूं हूं तऽ ओकरे सभसँ भेँट करय लए निकलबाक छलय कनि बाजार जेयबाक रहए अच्छा अच्छा सामान सब किनबाक ऐछ कपड़ा लत्ता अच्छा अच्छा कनि किछ किछ खाइयो पी लेब अच्छा अच्छा हँ नय ठीक ऐछ तऽ कएइ दिस जायके प्रोग्राम ऐछ कार्यक्रम ऐछ भूतनाथ दिस जाय के छले अच्छा हँ ओमरे रहै छैय ओहो सब तऽ ओकर माँ बाबूजी सेहो बजेलक डेरा अपन अच्छा अच्छा तऽ कहने रह घुइम फिर लिअ तकर बाद आइब जाय जायब अच्छा के आयुषी के मम्मी पप्पा नय नय श्रद्धा के मम्मी मम्मी पापा माँ बाबूजी हा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ फेर तखन कखन तक निकलब अहाँ डेढ़ ढाई बजे के आसपास निकलब हम अच्छा अच्छा आ घुइम कऽ कखन आयब साँझ में साँझ लैग जायत अच्छा अच्छ राइत नै करब सात आठ बैज जैत राइत नै करू बौआ साँझे में चैल आउ डेरे जाइ छै अच्छ ओइ हिसाब स लगे में छै कथी स जैब आ कथी स ऐब बाबूजी तऽ अच्छा गाड़ी क जैब जैब हँ गाड़ी कऽ केँ जैब गाड़ी कऽ केँ ऐब आ नै हुए बाबूजी तऽ छथि नै तऽ छोड़ दैतथ हँ हँ नै तऽ बाबूजी केँ अहाँ दिन में घुमै जखन घुम लगता तऽ तखन अहाँ पूछ लेबैन अगर ओहि दिस रहता तऽ अहाँ कऽ लऽ कऽ चैल एता सेह सोच छलु हँ तऽ से गप कऽ लेब अपन बाबू ह ठीक छै आ कहलौ जे ओइ दिन कहैत रही जे चौक दिस जैब हँ चौको दि निकलबाक छै लेकिन गर्मी ततेक छै कि कतऽ निकलबै हँ गर्मी तऽ एखन बड बढ़ रहल छै एमहर पाइन एतौ जा रहल छी तैँ कियकि फेर तकर बाद डेरा जैबाक होकत अच्छा तऽ ओ कहिया ऐल सौधा कहिया ऐल अपन पिछला महीन ऐल छलै जै दिन हम ऐल रहियै ओहि दिन ऐल रहै ओ हो सोलह तारीख के अच्छा तऽ अखन रहत नै चैल जैत नै नै अखन ओकरो चालू हो वला छै विश्वविद्यालय भेलै अच्छा अच्छा तऽ आब जेतै औ अच्छा ओ चैल जैत तैय दुआरे से जैब अहाँ भेट भेट कर कऽ हऽ हऽ नै तऽ निक आ हाना सब सेहो ऐल छै अच्छा अच्छा तऽ नै ठीक ऐछ न तह सब दौ उ शाखा सहेल सबस अपन भेट करै जाइ जैऊ हऽ हऽ हऽ आ खुब मस्ती करू अपन मोन लागल छलै साल भैर स भेट नै भेल रहै हँ गपो सब नै भऽ पाइब रहल रहे कियैकी सब बढ़ व्यस्त छेलै है हँ हमरो छलै है फेर ओहो सभ अपन कुछ गीत तीत गबैत छथि अच्छा विश्वविद्यालय लै लऽ ह तऽ ओहिमे व्यस्त छलै है अच्छा अच्छा आ जे ओकर परीक्षा आइब रहल छलै तऽ ओहिमे व्यस्त रहै अच्छा अच्छा आ हाना ओ कऽ ओहिना छलै एकटा अहाँ एकटा बड़ बढ़िया समूह बनेने रहिए गीत नाद लऽ तऽ तकर की भेटे नै भेल तऽ केत स हु अच्छा भेट नै भेल हे तऽ बड़ी दिन स लागल है अच्छा सुनू न ओहि दिस जे जैब न भूतनाथ तऽ अपन अहाँ जे खरीदारी करब से करब आ हमरा लए न दू किलो आम लेने ऐब ठीक छै लंगरा आम आइब गेल हेतै बाजार में हँ जो भे टे न तऽ लेने ऐब आम केँ तऽ पहचान करनै हमरा अबै नै यऽ लेकिन अच्छा कऽ देबो बता देबो अहाँ नै चिन्ह अबैय तऽ कोनो नै ठकत थोड़े नीक दुोकानदार स लेब जे तऽ ठकत नै तऽ लंगराआम लऽ लेब कनि हँ ओ चिन्हा देत ओना अहाँ केँ आम केँ अथी पर जैब न मण्डी पर तऽ ओ चिन्हा देत अहाँ केँ से कौन आम छै से हँ हँ ओना एतय दशहरी सेहो एतय एतय तऽ उएह छैय प्रसिद्ध अहाँ सबके तऽ नीको लगैए तऽ दशहरिओ भेट जायत तऽ लऽ लेब दसहरी मालदाह हं वैहा मालदह मालदहे के कहै छै एम्हर लेङ्गरा अपना सबके कहैत छियै मालदह आ ई दीस कहैत छियै लँ्गरा अच्छा् अच्छा तऽ से सभ लेने आयब कनि फल फलहरि सब डॉाक्टर एखन कहलक हन खाय लेल अच्छा अच्छा रत फल फलहहारी आ डॉाक्टरसँ फेर भेट करबाक छौ हँ जेबाक के तऽ ऐछ तऽ ओ चार पाँच दिन बाद बजेलक हँ कैल्ह इ मास पुुरतै ने तखन बजेलक ये आ ओना कऽ एक दिन गेल छलो हेँ तऽ कहलक जे सभ ठीक ऐछ आब
हँ
आ धीरे धीरे अहाँ नीक के भऽ रहल छी रहैए हँ अपनो ताकत आर धीरे धीरे लगैया दबाइ तवाइ खाइ छै ने लगबै छै न हँ दबाइ लगबैत छी आ खाइतो छी देने ऐछ खाइ लेल अथियोवला देने ऐछ पीए तीए ल ताकतवला पाउडरसभ जे दैत छै
हूँ
से सब देने एच पीए लए तऽ से सब पियै छी चलैत तलै छै ने आ हँ हँ चलैलए तऽ पहिले दिन कऽ ओ ठाढ़ कऽ देलक
अच्छा
हँ आब आइ काल्ह तऽ ओ रहै छै ने दूरबीन सँ करै छैय अच्छा अच्छा तऽ ओ बड्ड बढ़िआँ डॉक्टरो नीक छलैए आ ओ अस्पतालो बड बढ़िआँ छलैए
बढ़िआँ ऐछ
तऽ भऽ गेल हँ
हूँ
आ तोँ सब आब गेल हँ तऽ आर सुविधा भऽ गेल तोर दादीमाँ आब गेलखुन तोँ आब गेलहँ
हु हु हु
सबटा ठीकस भऽ गेल ब बाबुजियो छथुन तऽ काज भऽ जाइ छौ ह ह ह सब कोइ मिल जुलिकऽ कऽ लैत छैथ आब एक मास कहलक ह जे कनि कमे काज साज करू तऽ सब सम्हारि लैय छथिन आ अपना आब जेना जेना नीके लागत मोन तेना तेना आब करयऽ लागब सबटा काज आ ठीके छय हँ हँ आ तोरा आर ई की भेलौ ओतय तय की कहै छैय हजरतगंज जे गेल छलय है हजरतगंज गेल छलै ओय दिन
आर
हेलो हेलो हेलो बजार सँ आर किछ अनबो नहि नहि हजरतगंज गेल छलहुँ हेँ नै हजरत गंज जखन तक तऽ नै गेलहु ह ह ह कतौ जाय के मोन अछि किछ किछ कपड़ा लत्ता किनबाक अछि। अच्छा बाजार छी न ओम्हर कोनाठीमे अच्छा तऽ अच्छा त ओ मैट्रोस जैब की नै एखन तऽ मेट्रो वैहा छी। एम्हरस लगले नै ह। अच्छा आ ओ हुनका ओतय गेल छलो ह सातटा सााक्षी दीदी देलखिन। आहाके अहा गेल छलहुँ ओहो आयल छलियै बीचमे तऽ भेट भेल रहैय। अच्छा अच्छा ओ सब चलि गेलखिन नै हुनका तऽ बड बढ़िया भऽ गेलनि नैय ह ह बड्ड बढ़ियाँ अथी रिसर्च बलामे भऽ गेलैन ह ह ह नै बढ़िया छैन आर अहाके ओ की कहै छैय ओतय जे जेबाक छलै ह मैसुर गेल छलियै ये आहा सब त ह ह ह त
ओ ऊ उ
ह विश्व हमर जे महाविद्यालय अछि उएह लऽ क गेल रहै त की सब छलैय ओतह ओ लऽ कऽ गेल रहैय तऽ ओ एहिना बगीचा घुमेे रहैय। अच्छा की सब संग्रहालय घुमने रहैय। बाह संग्राहालयमे की सब देखलियै। ढेरी रास चित्रकारी सब छलैय ह अच्छा सेसब देख क निक लागल अच्छा चित्रकारी छलेय ह खम्बा सब छलैय ह अच्छा आ बगीचाके नाम की छलैय ह। बगीचा के नाम छलैय ह दबन। अच्छा गबन ओ बढ़िया छैय बढ़िया छलैय ह सुन्दर छलैये मोन लागल मेन त उएह छै बच्चा सभ संगे जे जाइ छैय तैयमे बड्ड मोन लगैय छैय सभ गेल रहियै हम सब। कते बच्चा गेल छलहु चार गोटा स गेल रहउ अच्छा नै नै अथी ओतय वाला केतय वला अच्छा ओतय वला ह मैसुर स आनलय ह। पुरा सब संगे गेल छलिये ह बसमे इक्तीस बत्तीसटा बच्चा सब छलिये ह। अच्छा आ अथी अध्यापक प्राध्यापक सब सेहो गेल छलै ह ह ह ह दुटा छलैथ ह अच्छा ओ सब गेल छलैथ। ह तखन तऽ ओहिमे खुब नीक लागल हैत खुब मोन लागल हेत‌, ह-ह-ह बच्चा सबसने सब कोइ के ओयमे हंऽ-हंऽ-हऽ अलगे मजा छै ने हं, से सब त छेलै जाइए काल मे तते उधम मचेलके सब अच्छा एहिना राखो वापसो आबै काल मे तऽ पाय लेने। फल हेत ओ जे लऽ गेल रहा हॅं तऽ खेनाइ पिनाइ अपन दिस स छलै, खेला पिनाइ आपन छलैय खाली लऽ जाय के पाय लेने रहय अच्छा भाड़ा लेने रहय लऽ जाय के एकटा घुमैयके ओतऽ जे घुमेने हैत हँ हँ हँ तऽ से जेनाय एनाय आ खाउ पिउ अपने हँ हँ बढ़ियाँ छै तखन आब देखियौ हमरो सबके बनै छै प्रोग्राम अच्छा आब अहाँ जे जैब अपन फेरसँ तऽ मोन होइए कि जाय तऽ कनि घुमी फिरी तऽ अहाँ जै लागब तऽ एक बेर ठीक छै एक बेर हँ हँ टिकट कटबैसँ पहिने एक बेर पूछि लेबनि बाबूजीके
हँ
जँ कहतै जे माजैला बाबुजी सँ पुछबाक अय जे कहिया तब खटैता अच्छा अच्छा ओ ओहोमे ओकरो समय भऽ रहल अछि हँ तऽ टिकट जल्दिए कटा लेब नय तहन तऽ हवाई जहाज सबके तऽ दामे बढ़ा दै छै हँ तऽ जल्दी कऽ लेब तऽ रेलो सभके बढ़ा दै छै रेलमे तऽ र्टेरेलवेमे तऽ टिकटे नय भेटै छै हॅं हँ हवाई जहाजमे तऽ कमसँ कम ई छै जे टिकट कम बेस भेट जाइ छै दाम बेसी लै छै छै कम अपन आ रेलवेमे तऽ टिकटे नय भेटैत रहत
से तऽ छै
हँ एखन दोस्त हमरो सँ अछि सखीसभ हँ जिया बगैरह हँ तऽ ओसभ कहि रहल छलै कि ओकरो सबके की छै केना एनाइ जेनाइ छै ओकरो आबि नय रहल छै तऽ आब हम दुनू सोचि रहल छलौं हें कि अनन्या डेरा रुकब
ह्ँ
ठीक अय अपन सब कोइ मिल जुलि कऽ प्रोग्राम बना लिय कार्यक्रम कऽ लिअ आ फेर जे छै से समय पर जाउ आ स आइ लेकिन जखैन जायब तऽ समय पर जाउ आ समय पर आबि जाउ राति नय करब साँझ भरली आबि जायब ठीक छै हँ हँ हँ आओर सभ हाल चाल ठीक अछि